हेलो हां
तऽ आइ के अपन सबके टॉपिक छैय दिवाली
ह दिवाली दिवाली तऽ एकदम बहुत ज्यादा प्रसिद्ध त्यौहार छैय अपन सबके एकदम इजोत सं जगमग भेल रहय छैय दिवाली के राति
हू दिवा दिवाली तऽ सबसे फेवरेटे होइ छैय सबके पसंन्दीदा होइ छैय अब देखही एहिमे ई होइ छैय ने बुराइ पर अच्छाई के जीत मानल जाइ छैय ने तोरा पता छौ किया मनायल जाइ छैय दिवाली
नई
नई कहल जाइ छैय कि जे एहि दिन रामजी कते दिन के बाद ओतऽसँ रावण के वध कऽ कऽ अयोध्या वाप वापस आयल छलखिन तऽ ओई खुशी में अयोध्या वासी सब दीप जला कऽ हुनकर स्वागत केने छलै तऽ ओहि दिनसँ आइ दिवाली मनायल जाय लगले आ ओहिके बाद ओकरा बुराइ पर अच्छाई के जीत के तौर पर एगो कीर्तिमान ओ सेट केलकै अपन
हँ तऽ जेनाकि अपन सभके काली पूजा छोटकी दिवाली होइ छैय दिवालियओ के तऽ तीन दिन पहिलेसँ होइ छैय एगो जम दिवाली ओहोमे तऽ अपना सबके अपना सबके तऽ कल्चर मे मै मे जम दिवाली मे गोबर के दीप जलै छैय ओइके बाद फेर छोटकी दिवाली आबै छैय बड़की दिवाली सब एकदम खुशी से भरि दै छैय आ दिवाली मे मेला सब जे लागै छैय सब मोने खुश कऽ दै छैय
अपना सबके तऽ जम दिवालिओ होइ छैइ छउ के ओहिके बाद दिवाली के दिन हुक्का लोड़ी खेले छैइ अपना सबके घर में जेकि आदमी सब आगि जरा कऽ केना क ल क जाय छैइ घर से बाहर से बड़ नीक नीक लागै छै देखयमे लेकिन पता नई किया लड़की सभके नहि जाय दै छै ओतय
हँ त जेना तू कहलही हुक्का लोरी सब खेले छैइ आओर सबसँ ज्यादा तखने साँझ होय छैइ दिवाली के ते सबसे मजा आबै छैइ जखने साँझ होय छैइ तहन फेर हर दीप जलावइ छिअइ छत पर हर जगह देखबीही जगमग जग गामक सब आदमी अपन घर में दिया डिबिया सब जलाबै छैइ और ओनाहिते मजा आबै छै ओकर साफ सफाई करे मे
बाप रे साफ सफाई मे तोड़ा मजा आबे छै छ दिवाली में ते साफ सफाई करैत करैत हालत खराब भ जाय छै कते साफ करे पड़े छै घर के सब आदमी अपन घर के साफ केलक दुकान के साफ केलक गाड़ी घोड़ा सबके साफ करै छै जे मतलब सब चीज नया एक तरीके से भऽ जाय सब चीज के नया अपन आबि जाय दिवाली से प के पहिले सब चीज मे ताहि दुआरे लेक ओहि मे हालत खराब भ जाय छै
हँ हँ तऽ जेना के बाप पर अपन सके मम्मी के तऽ बुझले पूरा घर एकदम साफ सुथरा पोछा सब एकदम एक महीना पहिले चालू भ जाय छै आ ओ करे मे एकदम एते मेहनत दिवाली के दिन ज्यादातर एहन त भ जाय छै जे दिवाली के दिन आबैत आबैत सब के मोने खराब भ जाय छै जे एतेक थकावट भ जा छै त हम ओय कहि रहल छी जे दिवाली लेल जे दिया अपना सब लगाबै छै ओहिमे टेमी बाती ओकरा जगह रखनाइ ई सबमे बड्ड मोन लागै छै तऽ फेर
हँ हँ ओ तऽ छैे आय याद छौ अपन सब के मामा ओते से जे मिठाई आबे छै कियाकि ओहि दिन के गणेश पूजा होय छै गणेश जी लक्ष्मी जी के कते रंग के मिठाई आबे छै सब एक दोसर के ओते मिठाई ने नयका नयका कपड़ा पहिरे छै दिया सब सगे फोटो घीचे छै एते एते बच्चा मे तऽ अपना सब कते खुश भऽ के फटाका सब फोड़े छलियै से सब याद छौ
हँ जेनााकि तू कहली मिठाई बाप रे मिठाई से तऽ हमरा एकदम मुह में पानने आबि गेलो मिठाई एकदम ओहोमे अपन मामा हत से जे एकदम रंग बिरंग के मिठाई आबे छलै काजू कतली राधे राधे के की कहे छै लड्डू ई सब सब तऽ एकदम मुंह मे पानि आबि गेलो तऽ फेर आ फोटो इहे ते आब तऽ बस आदमी सब तैयार भ के फोटोए घीचे छै दिवाली आब एगो फोटो घिंचे के ओकेजन भ के रहि गेले हन जेहि में ज्यादा आदमी एन्जॉय करे सब खुशी से ज जादा आदमी सोचे छै कि सुन्दर सुंन्दर कपड़ा पहिनू फोटो घिचाबू
हँ सही कहियैगो इहो बात तऽ सहिे छौ ओना लेकिन याद छौ लेकिन फोटो लेमे मजा तऽ आबै छै किछु कही आ ओ अपन के जे फटक्का फोड़य ल याद छो बच्चामे जे हम कानऽ लगिय हमरा नयका फटक्का चाही हमरा नहि किीनै छलै तऽ फेर हम कानै छलियै जे हमरो नयका नयका फटक्का चाही सभ फोड़ै
हँ हँ जेना किू सही कहली फटक्का लेकिन तोरा याद छौ की हमरा तऽ फटक्का शुरुए से ओते नहि पसंन्द छले क लेकी हमरा ते डर बहुत लागे छले लेकिन हमरा ई याद ये एक बेर याद छौ कि अपना सब फटक्का फोड़ि रहल छल छत पर आ दोसर घरे मे घुस गेल छलै अपना सब कते डर से एकदम थर थर करऽ लागल छलियै जेक दोसर के घर मे घुस गेल छलै ओ फटक्का
ह नहि याद यऽ बसके या हम बिसरि गेल हेबै लेकिन याद ये जे बम फोड़ै छलियै एक बेर अपनासभ छातेपर बैस कऽ लेकिन टेंट विसा भऽ गेलै ओ सभप तऽ बात ध्यान नहि रहै छी त की नीक लगैत छौ
दिवालीमे तऽ नीक ल दिवाली से तऽ हमरा लास्ट ईयर के दिवाली या पिछला सालके दिवाली याद आबि गेल ओहिमे जे उज्जर कलर वाला सूट पहिन कऽ जे फोटो घिचेने छलियै अपना सब अलग अलग तरीकासे त अलग अलग जगह पर एक आदमी केना ऐ अपन अपन भाई के तोहर सबके जे फोटो हमसे घिचने छलियौ ओमे फोनो बहुत नीक रोल अदा करै छै एकदम सुन्दर सुन्दर फोटो आबे छै तऽ मुन खुश भऽ जाइ छै
ह ओर हुनकामे कालियो पूजा में ओहो देखयमे खूब मजा आबैत छैके साथ
हों
त काइल कालीजी के ओहिके बाद एक दिन पहिले छोटी दिवाली के दिन मैन होइ छै ने तऽ लेकिन
हँ तऽ ओहो से जादा काली पूजा हेबे करै छै ओ ओकर आरती तऽ हेबे करै छै हेलो काली पूजा तऽ हेबे करै छै ओकर आरती तऽ हेबे करै छै साथ साथ महा आरती महा आरती तोरा याद छौ कि नहि महा आरती मे जे मजा आबै छै तोरा से याद छौ की नै
कथी कहली हम नहि सुइन पेलियै कनि फेरसे बाज
कहलियौ कि काली पूजामे अपन आ काली माताे तऽ आरती जे हेवे छै से हेबे करै छै ओकर साथ साथ ओकरा संगे महा आरती सेहो होइ छै छै ओ महा आरती मे जे अपना सब राइत के खाना पीना जल्दी खा के तैयार भ जाइ छलियै से याद छउ की नहि उ आरती उंगरी पर थालमे नचैनाइ देखै ले
हँ याद बाप रे बाप एते भीड़ होइ छै ओ अंगुरी पर थारी आब क नचबे छै ओ एगो लड़का आबै छै जे हर साल ओ आबि क सेमे चीज करै छै लेकिन तखनो अपना सब ओकरा देखय ल जाइ छीयै आ कतो देख कऽ तखनो सब जोर जोरसँ चिचियाइ छै
हँ मेन बात छै ओ तखनो ओ हाथे पर थारी नचाबै छै तखनो अलग अलग गाँवसे लोक आबै छै एतेक भीड़ रहैत छै ओसभ देखयमे नीक लागै छै आओर ऊपरसँ एतेक गाँंव के लोक आबै छै मेला सभ दुआरे मेलाओं में एते रंग रंग के खेनाई पिनाइ होइ छै झूला सब होइ छै से सब देख के एकदम मोन खुश भ जा जाइ छै संगे संगे जेनहिइते मेला होइ छै ते नहिते गन्दगी
हँ से तऽ छै है लेकिन किछ कही दिवाली के दिन भोर जखन रात कऽ अपना सब जाइ छीयै साँझमे तऽ सभके घर पर दीप जड़ैत छै तऽ कते सुन्दर लागै छै लेकिन इएह चीज दिवाली के दिन जे सब कतेक फटक्का फोड़ै छै की करै छै नहि करै छै ओहिसँ बहुत प्रदूषण होइ छै बादमे चलि कऽ ओ पता न्यूजमे आबै छै प्रदूषण भऽ गेलै एतयके हवा एतेक गन्दगी भऽ गेलै एतेक भऽ गेलै जे कतबो किछु कहीँ सभके एना मतलब प्रकृतिके साथ अथि नहि करयके चाही
प्रकृतिक गन्दा नहि करऽ के चाही से सही कॉलेज तू जेनाकी कहली कते गन्दगी सेहे हम कहे छी जे जेना काली पूजा होय छै ते लोग एते रंग के चीज खा छै एते रंग के चीज पहिनै छै जेहो चीज ओकरा खराब लागै छै ओ एनाहि डायरेक्ट फेेक दै छै जेकि हुनका सबके नहि करय के चाही जेना एतेक पैसा लगा कऽ पंडाल सब बनैत छै तनहिते एगो कूड़ा हर कनि कनि जगह पर दऽ दै चाहि जे से एतेक कूड़ा नहि होइ और ओनाहिते दिवाली में तो ओनाहित ए एतेक सारा फटक्का फूटै छै ओ फटक्का नहि फोड़य के चाही बच्चा के एतेक बताबै छै तखनो लोक सब एकरा बारेमे किछु नहि करै छै
ह जेकि आइ काइलके सिचुएशन छै डीशन छै से देख कऽ तऽ फटक्का फोड़नाय बन्दे क देबयके चाही कियेकि प्रदूषित बहुत भऽ जाइ छै दिल्ली सब शहरमे कते ज्यादा प्रदूषित भऽ जाइ छै एगो एते अपन सबके महत्वपूर्ण त्योहार छै ओकरा धीरे धीरे आदमी खराब कयने जा रहल छै ओकरा नीकसँ मनेतै से नहि ओहोमे आदमीसभ किछु ने किछु किछु ने किछु करैत करैत खराबे कयने जाइ छै
एक टाइम ते देखिये जहन एते प्रदूषण फैल जेते जेकि आदमी के जिनाय में दिक्कत भऽ जेते जहन साँस ले में दिक्कत हेते तखन लोक बुझते अभी लोक अपन मजा दुआरे क चले छै जैस हुनका सब के मजा आबे छै फटक्का फोड़े में बूम बाम सबमे लेकिन इएह छै जखन ओ खराबी करते लोक के अपन आदमी के कखनो किछु होइ छै तखने ओ लोक के कष्ट समझ मे आबे छै दोसर के जब तक होइ छै तब तक ओ अपन नहि लागे छै
हँ हँ सही कहले दिवाली दिन एते तरीका के प्रदूषण भऽ जाइ छै जे उन उन प्रदूषित हवा जे आदमी सुनै छै कते तरीकेे साँस लैमे दिक्कत जकरा अस्त्मा छै तऽ फेफड़ाके दिक्कत छै सब साँसो लै सबमे दिक्कत भऽ जाइ छै ओ सब बहुत गलत बात छै आदमीके अपन मजाके साथ साथ दोसरके मतलब नीड सब ओकर जरूरत दोसरके जरूरतके ध्यानमे राखि कऽ कोनो भी चीज कोनो भी त्यौहार मनबऽके चाही किए कियाने जखन त्यौहारे छै तऽ ओकरा मिठाई खा के एक दोसर से मिल के परिवार वाला सबसँ मिल के जुल के ओहो तरीका से ते सेलिब्रेट कयल जा सकय या मनायल
हँ लेंज ने तऽ कहल ही लोक आब ई सब नहि माने छै लेकिन तक कखनो इह छै दिवाली एकदम खुशियो के त्यौहार छै आओर इजोत के त्यौहार छै जेहो छै दिवाली तऽ हमर फेवरेट छौ मन पसन्दीदा छौ
ठीक छै तऽ आब अपनासँ एतेकपर अपन बात रोकैत छी ठीक छै राखै